हलो, जय झूलेलाल जय झूलेलाल दीदी, कहिड़ो हाल आ?
बस बढ़िया, तव्हां ठीकु आहियो?
हा मां ठीकु आहियां, तव्हां छा ठीकु आहियो? हलो तव्हां ठीक आहियो दीदी?
हलो
हलो हा दीदी
हाणे आवाज़ अचेव थी?
हा अचे थी तव्हां ठीकु आहियो?
हा-हा मां ठीकु आहियां। तव्हां ठीकु आहियो?
हा रोटी पाणी खाधव?
त खाई वठो आहे घोट जो इंतज़ारु थी कयां।
अच्छा काॾे वया तव, अच्छा अञा ऐॾी ॿारहां थी विया तव अञां न आहिया?
अचण वारा हूंदा, साढी बारहें ताईं ईंदा आहिनि
अड़े बापरी इॾी देर सां।
हा असांजो कम ई अहिड़ो आहे न डेेरी जो।
अच्छा दूध देयरी जो कम त।
हा असांजी दुकान बि सभिनि खां पहिरियों खुलंदी आहे आख़िरी में बंदि थींदी आहे।
सॼे शहर खे खीर वीर पी पो।
हा इयो ई आहे न मलाई, मखण बेचे करे। पोइ ईंदा आहिनि।
हा ॿियनि खे म मलाई मखण खाराए अचो। पोइ घर में अची करे खाओ।
पर जा जंफ़ां त घर जी परेशान ती थियेनि न।
हा सही ॻाल्हि आहे साढी बारे बजे ईंदा, वरी रोटी हक, हथ मुधो स्नान। पाणई कन अगॉपो रॉटी खाइन हिक डेड बजे खां पोइ- पोइ माण्हू थोरी देरि वेह तुरंत निंड न ईंदी ब् थी वया।
हा ब थी वेंदा आहिनि ॿार बि वरी इंतज़ारु था करनि, वरी सुबुह जो निंड नथी खुलेन। साढी पंजे
हा सही आहे स्कू कल्ह खां त स्कूल बि खुली आहे
न सांड त हिकु हफ़्तो पहिरियों ई खुली विया आहिनि
अच्छा न काफ़ी स्कूल ह न कल्ह खां बाईस तारीख़ खां खुलंदा
हा शहर शहर जो पंहिंजो पंहिंजो आहे असां ॾे त सोरहीं तारीख़ खौ खुली विया आहिनि
अचछा इॾी जल्दी
खुली वेंदा आहिनि
अच्छा
हा ॿियो तव्हांजो कमु कार कीअं थो हले घर जो।
छुटियूं थी मिलंन ॿिनि महीननि जो पहिरियों ई कोर्स हथ में
हा इहो त आहे मा त हिन बार पेकनि वयमि हूंअ मां देरि सां वेंदी आहियां छुटियुनि में पहिरियों मां सभु कमु कराए वेंदी हुयमि समर वेकेशन हिन बार मां आयम स्कूल खुलण जे हिकु ॾींहुं पहिरियोें ॿ ॾींहं पहिरें मुंहिंजो त मथ थो फिर इहो की मां कमु कीअं लाइया कराईंदीमाससि ॿिनि ॾींहंनि में पर जीअं तीअं ख़ुशू पंहिंजो पुटु पा पाण बि महिनत कईं मां बि महिनत कई और ख़ुशू जी टीचर जेको घर में पढ़ाईंदी आहे हुने बि इलाही महिनत कई। टनिन मिली करे ॿिनि ॾींहनि में पूरो कम लाथोसीं अभी नंढो बि आहे त करे वठोसीं अभी थर्ड में ई पढ़दो आहे।
अच्छा घणे साले जो छोकिर तव्हांजो?
अठे साले जो आहे।
अच्छा हा त पोइ ज्यादा वॾो कान्हे अञा।
न त उहो तो थे हिकुकन सॼो समर वेकेशन जो कमु कराए वेंदी आ।
अच्छा
उऊअं ईअं न वेंदी आहियां मां
हम
हिना बार थोरो जल्दी वयम छोकी मुंहिंजी ॿिननिहिनि भाॼायुनि खे ॿार थिया हुया हिकु भाॼाई खे पंद्रहनि सालनि पोइ। थियो वॾी वारारी खे। और हिकु नंढी वारी खे त टाइम सां ई थियो ॿ सालनि में। हा पर ॿिन्निखे हा पहिरें वारे नंढे वारे पुटु भा, भा जे पुट खे मां न ॾिठो हुयो नवे महीने जो थी वियो हुयो। और न वॾी वारी खे त हाणे थियो हुयो अप्रैल मे ही त मां वयम त, बाप रे! एॾियूं ख़ुशियूं एॾे सालन मुंहिंजे घर में एॾियूं ख़ुशियूं आयूं- हिक धीअ आहि हिक पुटु आयो।
हा हा बरोबर।
हाणे घरु वॾो, मतलब भरियलु-भुरल थी वियो। मुंहिंजे माउ-पीउ जी बि इच्छा थी पूरी ॾाॾा ॾाॾी ठया
हा
हा मुंहिंजी भाॼाई बि वेचारी ख़ुशि थी, अॼु पंद्रहेंं सालनि पो हुन धीअ थियस
भई पंद्रहां साल ॿि ॾाढो अरिसो लंबो आह, अॼु न त त बि मञो त न न करे ॿ साल लेट करण त ॿारहं साले जो तेरहें साले वजो ॿार
हा माखे ॿार थी, वियो मुंहिंजे वॾे भाउ खां पोइ महाजो विहाांउ थियो मूंखे पुटु थी वियो अठे साले जो उहो थी वियो हाणे वञी करे आई बी एफ सां थियो तस अॼु उहो ई इंस्टाग्राम ते ॾिसां पई स्टेटस विझे थी की मां हाणे ख़ुश आहियां ऐं फादर्स डे माजो भाउ मनाए तो। मां ख़ुशी थी की हाले ख़ुशी जे लाइ इंतिज़ार पिया करनि। हे बि भॻवान जी जंहिंखे रहमत हुजे न।
हा हा, सही ता, चओ बिल्कुलु
इलाही महििनतनि खां पो मिलियो आहे सोकती आई आह।
सही में न्याणी लक्ष्मी आई तव् घर में ॾाढी ख़ुशी हा वॉट्सप
ॿियो ता ठीकु आहियो?
हा ॿियो असां ठीक आहियूं।
ॿियो ता ठीकु आहियो?
ठीकु आहियूं।
हा ॿियो? ता कमु-कारु घर में ॿार छा था करनि?
मुंहिंजा ॿार दीदी वॾा आहिनि, हाणे हुननि जा बि स्कूल हा हा मुंहिंजा छोकिरो आह। वॾो सत्रेस साले जो आह, उहो ॿारहें में आह, छोकिरी पंद्रहें जी, उहा ॾहें में आह। त छोकिरी वई आहे, घुमण बुआ वट पंहिंजे। हाणे उहा ॿ टे ॾींहंनि में अची वेंदी घुमी करे।
वरी पोइ छुटा सॼो साल काॾे न वेही पाईंदा।
हा इो त आहे।
घुमी वठनि पंहिंजे अनुसार हूअ काॾे था वञनि, ॿार?
न चओ त न, धीअउ ॿार हुई त हाणे त कमु हूंदोव न जॾहिं ॿार ॿार हूंदा।
हा, बसि हाणे अची वञे छोकिरी, हाणे ईंदी थोरनि ॾींहंनि में बुवा वटि वई आए घुमण
हम्म हम्म सही ॻाल्हि आ ॿियो छा ता सोचो अॼुकल कमु कार जो कोई जॉब?
कम मां वर्क फ्रोम होम कदी आहिे फ्लैट मार्केटिंग, कपडे जो घर मां आहे, पर एतरो काने, हाणे छो की लाइन क्रेस थी वियो आहे न ॾाढो?
हम्म
त ऑनलाइन ई कपिड़ो ॾाढो तो हले त ऑफ़लाइन कपिड़ो बि माण्हू घरु वठणु पसंदि तो करे। त हाणे उहो पहिरियों विच में ॾाढो सुठो हले पियो पर हाणे ॾाढो मदी थी वई आ। ॿियो वरी हाणे गर्मीअ में पापड़नि जो हुयो कमु
अच्छा तांजो कांथे थव पापड़नि जो कमु
मां हेॾे रीवा साइड
अच्छा अच्छा अच्छा त तहां इहो ई कमु ऑनलाइन विझी रखो लटनि जो
अ लटन जो पर इते ऑनलाइन में इओ आए कि पाए करे अऊं रिटन कंदा आइनि
हा इहो त आए न सम्झ में आयो वापसि
वापसि पाए करे रिटन ॿीं ॻाल्हि कि, उतां कुछ ॿियो बि सामान अची वेंदो आ जेको असां मोकिलींदा अयुसि न उन हाणे पतो थो न त पा पार्सल में हुतां ॿियो कुछ बि थो अची वञे इए बि ॾाढा लफड़ा थी हा ॾाढा लफड़ा थिया आइनि ॾाढा जेक को अ ऑनलाइन कराइनि पिया न भयाजिनि असांजे रिलेटिव में ई अइनि उओ बि ऑनलाइन कम चालू कयो त उन जा ऑनलाइन वेंदा, पर जेके रिटन में ईंदा आइनि न उन में गंदा कपिड़ा जूता बद मतिलब जेको मोकिलनि पिया पर उओ न पियो अचे सभु कचिड़ो कचिड़ो भरे पिया मोकिले छ
जीअं हाणे असां मु मां त ऑनलाइन शॉपिंग घटि कंदी आया जीअं हाणे मुंहिंजे घोटु अ जूता घुराया फ्लिपकार्ट मां त हाणे साइज़ नंढी आई त हुजनि त चेक करे खणंदा आइनि रिटन जो
हा
रिटन जो त चेक करे वठंदा आइनि ईअं त न वठंदा आइनि
चेक करे वठंदा आइनि पो हाणे विच ते छा तो गड़बड़ थे उओ सम्झ में नथो अचे पर ओ शिकायतियूं तियूं अचनि इएं ॾाढियूं
अच्छा
हा त उओ ई सम्झ में अऊं कपिड़ा बि मतलब की पाए करे दाग़ दॿा हाणे मथां ॾिसी त पूरो कपिड़ो थोरी न था खोले ॾिसनि गाॾीअ ते वेठा आइनि ऐं थोड़ो मथां ॾिसी अऊं चेक करे हली ता वञनि
हा इहो बि ॻाल्हि आ
अंदिरां दाॻ वग़ैरे लॻियल त हाणे कोई वठंदो थोड़ी न उओ बि कप कपिड़ो इए ॾाढा लफड़ा थी वेंदा आइनि
तां घर मां ई कंदा आयो कहिड़ी शइ जो कमु मतलबु कहिड़ा लटा रखदा आहियो छो
कप इये सलवार सूट वग़ैरह डेली यूज़ जे हि हिसाब सां
अच्छा अच्छा डेली यूज़ जे हिसा
हा डेली यूज़ जे हिसाब सां ज्यादा हाइप आइनि न पहिरों लॻाईंदी हुअमि पर हाणे न लॻाईंदी आया, हाणे मां पांहिंजो मार्केटिंग जो कमु कर एफलेट मार्केटिंग आए कॉलिंग जो वर्क आए उनमें इओ डिज़ीटल वर्क सिखाईंदा आइनि मां हुन कंपनीअ में हाणे जोइन वेठी आया त उओ वर्क कंदी आया उन ते ज्यादा ध्यानु ॾींदी आयां
अच्छा अच्छा बढ़िया आहे हलो व्यस्त आयो असि मां बि थोड़ो कमु ॻोल्हियां ती न
न हे कम जेको मां ऑनलाइन जेको सिख जे कम में मां सोचां पई करण लाइ हू कमु ॾाढो ई बढ़िया आहे। असां माइन लाइ त ॾाढो बढ़िया आहे। सिर्फ़ु ॾींहं में ॿ घंटा ॾियणा हूंदा आहिनि। हा वर्क फ्रोम होम ई करे सघदा आहियूं।
त मूंखे सेखाइजो मां तांखे वरी फ़ोन कंदीमांव मां बि कयां अगर तां खे दिक़त न हुजे त
न न मूंखे कोई दिक़त न आए मांखे छा सेखारींदीमांव हुते त एॾी सारी लेडिसियूं आइनि त जेको वर्कफ्रोम होम कनि तियूं असांजी सिंधी थव हिकु, किरपा सितारा तांजी बिलासपुर जी आ उआ लेडिस तव ॾाढो सुठो वर्क हिते न ॿिनि सालनि जे अंदर बारहां लख रुपया कमाया अथई।
अच्छा त हिन कॉलिंग में छा करिणो पवंदो आ?
कॉलिंग में सिर्फ़ छा अम जीअं तव्हांखे वर्क फ्रोम होम जी नीड आ, काफ़ी सारीे एड़ी लेडीज़ लेडिस्यू आएन, बार आएन, स्टूडेन्ट, जेन्ट्स आएन, जेके फ्री आएन। असांखे साइड कुझु बिज़नेस करिणो आहे छोकी हिक बिज़नेस में अॼुकल्ह कोई घर नथो हलाए सघे। सगें
हा अॼुकल्ह इच्छाऊं हेॾी वधी वियूं आहिनि।
हा त उ दिक़त थी वियूं आहिनि त उहे हाणे सर्च कनि था त ऑनलाइन कु पांजों चवन्ता न पांजो कुछ न कुछ वर्क मिले त पो नम्बर डीन्दा आएन। वर्क फॉर्म होम हुते नंबर छॾींदा कंपनी जा एड हलंदा आहिनि त सतर असी हज़ार पर डे नंबर ईंदा आहिनि त उहे नंबर असां कंपनी मां वठी करे असां हुननि ते कॉलिंग करे मी ंमीटिंग में इनवाइट करणो हूंदो आहे।
इनवाइट करणो हूंदो
हा इनवाइट करणो हूंदो आ हुन खां बस हुनजी नीड पतो करणी हिय पतो करणी हूदी आहे नीड छाए उनखे करणो छाए उनन जो उद्देश्य छाए पैसा कमाएण जो उअ केतरो समय डेयी ता सगेंन इयो असांजे करणो हूंदो आ, मीटिंग में इनवाइट करिणो हूंदो आ, बस जेको हुनखे अॻिते करणो हूंदो आहे उहो पोइ पाण ॿुधाईंदा आहिनि।
अच्छा- अच्छा त तव्हां करे पायो था?
हा
त कुझु आया अथव पैसा?
हा पेसा आया आएन न मां जेतिरा लॻाया हुन खां डबल निकत निकिरी आया आहेन ट्रिपल
अच्छा लॻाइणा बि पवंदा आहिनि।
हा लॻाइणा बि पवंदा आहिनि। कोई सीख फिरीअ में थोरी न सेखारींदो दीदी। कल्ह ॾिसूं था पाणी बोटल बि अॼकल्ह पेसनि ते थी मिले पई। हा फ्री में कुझु कोई न सिखारींदो आहे, पेसा लॻाइणा पवंदा आहिनि ऐं मां लगाया त मां एतिरा कमाए चुकी आहियां।
हाणे मतलबु सिंधी बि एतिरा कम चालू करनि था।
हा ॾाढा
डाढा
ॾाढा हिते ई हेतिरियूं लेडीसूं आहिनि। कतिरा वर्क फ्रोम होम कनि थी पयूं की छा ॿुधायांव?
अच्छा हुन न जीअं अहिड़ो कोई कमु कान्हे जंहिंमें कुझु इंवेस्टमेंट न हुजे, लॻाइणो न पए ईअं ई कुझु कमु करण जो हुजे वर्क
न मां सर्च कयो आहे ऑनलाइन कुझु न मिलियो आहे, मूंखे त बिना एन्वेस्टमेंट जो
अच्छा अच्छा
हा कोई अॼुकल्ह फ्रीअ में ॾाढी कोशिशि कई मां त टे चार साल ट्रे चार साल लॻभॻ मां सर्च